हेलो
हेलो की हाल चाल छै सखी
ह हेलो
हेलो
हूँ
की हाल चाल छै सखी
हेलो
हँ सखी
हँ की हाल चाल छैै अहाँ
हँ हाल चाल तऽ नीक छै अहाँ अपन कहू की हाल चाल अछि
ठीक छलै
ठीक छी अहाँकेँ आवाज बड्ड कम आइ य
आवाज कम आयल छै आहाँकेँ ठीक छै ने अहाँ की कहब ई जे छै नऽ बारिश भेल छै नऽ तऽ नेटवर्के हमर खराब रहै छथिन
ओ से बात अहाँ काल्हि काल्हि हँ कहू नऽ
जिओ केँ तऽ आओर खराब रहै छथिन
हँ कहै छलहुँ सखी कि कल आइ कहले रहियै हमरा हम आयब तऽ किया नहि एलहुँ अहाँ
नहि एलियै सची माफ कर दियौ हमरा हमे चले गेलियै रहै परीक्षा देल खातिर आ हमर परीक्षा कलहो छै दस के भी छै एगारह के भी छै
अब कहियो तऽ तऽ की के छै प्रशिक्षा से आहाँ फेर नर्सिंगके जे करै छी त
हँ हँ छै ई छै क्य कहै छै फाइनल ई छै प्रैक्टिकल
अच्छा
हँ प्रैक्टिकल करयके पड़ै छै नय दूटा सर आयलछै बाहर सब से छथिन तऽ ओकरे सामने सब कुछ के बदबे पड़े छै रिकॉर्डिंग भय छै कैमरा लागल रहे छै यूनिफॉर्ममे जाइके रहे छै त
ओ तब तऽ बड्ड टफ होइ छै तब तऽ कठिन परीक्षा छै ह
से जयबै कल जेयबै आ परसुओ जेबै दू दिन छै ओकर बाद फिर देखैत छियै की होइत छै नहि होइ छै
तऽ ओकरा मे लिखे पड़ै छै
नहि नहि लिखेय नहि पड़ै छै सर बस की करै छै सारा किछु के इगजामपल बतबै छै केना डिलेवरी होइ छै केना को पेशेंट के देखबै मतलब सारा कुछ प्रैक्टिकल कर करके बतबे पड़े छै वहा तऽ बतेबै त सर आरके
तऽ ओतऽ पेसेंटो रहै छै कि
पेसेन्ट नहि रहै छै स्टूडेन्टे के पेसेन्ट बना दै छियै
अच्छा
ई सब जहन हम हँ ओही सब करै छियै हँ बतबय पड़ै छै इंस्ट्रूमेंट सब के नाम सब बतबे के पड़े छै
हँ जे फील्ड के रहे छै से तऽ कहे ही पड़े छै ई तऽ बात छैहे
यह सब करे छै तोरा कठिन छै हमर लिए तो कठिन छै
नहि ककरो ल कठिन नहि होइ छै सखी एहन नहि कहियौ देखियौ की होइ छै कि कनिक डर लागे छैय कनिक बाहर से जे आदमी आबै छै हँ बाहर से आदमी आबै छै नऽ तऽ कनिक मोनमे डर लागैत छै कि केहन ने केहन जेतै आ एग्जामसभ
ह दूटा सर आयल छथिन्ह आ सर बाद हमर सर बोललै कोनो बात नहि छैियै हमे रहबै ने कोनो डर नहि छै
हँ से तऽ होबे करै छै हँ कॉलेज के जे रहै छथिन मैडम सर सभ से तऽ मदद करबे करय छथिन्ह से तऽ हेबे करय छै हँ
और सब अहाँ बदबू अहाँ सब करे
हमर सब बच्चा सब अभी दूटा स्कूल गेल छै एकटा सुतै छै हम अहाँ सँ गप्प कऽ कऽकऽ आ कनेक कपड़ा मोड़ लै छी घरोके काज रहय छै ने तॅं हम सोचलहुँ की बात कर ले हँ तॅं हम सोच -लहुँ कि अहाँसँ बात कर लै छी फेर देखियौ समय नहि भेटै छै ने सोचै छीयै बड्ड सोचै छियै। कि सभ सभटा से कॉल कर लै छी, बात कर लै छी लेकिन होबय की छै कि समयए नहि भेटैया तॅं केना काज-
हँ ई यही बात सही बात कहलहुँ
हँ आ बच्चा सभ आबि जाइ छै ने तऽ एतेक हल्ला करैत छै ने सखी कि जानै छियै ककरो संग गप्प करब ने तॅं गपमे नहि रहत ध्यान सभ बच्चा सभ पे ध्यान चल जाइ छै कि ओ सब की करै छै?
बड़ बच्चा सब छै कांव कांव कांव कांव कांव कांव करै रहै छै
अजब बच्चा छै ने तऽ ओहो कतय जेते खेलबै कुदबे- तै कुदबे ने करतै, उं
हमरा लग दुनू एत्ता लड़ै छै ने उठम-बजरा ई करैत छै।
करबे करतै, हम सभ अपन बचपनमे कले नहि छियै कि?
हमर सब ओहेन हम नहि हमर सब एना बदमाशी नहि करै रहियै
अच्छा हम सभके भी बदमाशी दोसर रंगके रहय छलै एहन बात नइॅं छै कि हम सभ बद-
करलियै पर एहन नहि करलियै।
आ तऽ की करबै, हँ तऽ सखी नहि बुझै छी अहाँ बुझै नहि छी, देखियौ जेहन-जेहन जमाना बढ़ैया जेहन-जेहन नोलॉजी बढ़ैया तेहेन-तेहेन बच्चोके दिमाग बढ़य छै तब हम सभ जे छलियै हम सब कम टेक्नोलॉजी वला जमानामे रहौं हम सभके देखियौ हमलोगके जब पढ़ाइ करैके छलैए तऽ ईससभ बिजली बत्ती हमरो सब के तो ओतना ओतेक नहि भेटे छलै अहाँके याद हेतै की हम सभ पीला वाला बल्बमे पढ़ै छलहुँं
हॅं हमे सब डिबिया जलाइने रहियै
हँ पीला-पीला जे रहै छलै या- छै ने कि हँ कि एकदम वोल्टेज घटय छलै तऽ एकदम लाल एकटा टेमी एक्टा खाली दिखै छलैया आ एकोटा रेश रोशनी नहि भेटय छलैया। अँ आ अब देखियौ कि कम वोल्ट आ सौ बाटके छलैया उ बल्ब जे ए वोल्टेज आबै छलै ने तऽ छोटे से फट जाइ छलैए
हँ हं हं हं सही कहलहुँ याद आबि गेलै हमरा बी पीबाके
आ फिर हम सभ कोना पढ़य छलियै साँझके जे लाइट-बत्ती कटि जाइ छलैया तऽ एकटा एब ए दिया मम्मी जरा कऽ दै दैत छलथिन आ हम सभ जे जतेक बच्चा रहियै ओतय गोलस, हॅं ढेबरीमे पढ़य छलए आ आगेके जतेक केस रहै छलैया सखी याद छै सबटाके जड़ल रहय छलियै हॅं आ
हँ अ हो छै अ हमरा बड्ड होइ रहै हमे- कुल गेलियै न तऽ सभ सभ कहलकै तऽ अहाँके ठिके ऐ सुझा रहल छीै तऽ हम कहलियै कि हँ आ सुरसुरा के चल जाय
तब ओहे तो कहलहुँ कि सभटाके बच्चाके देखै छलहुँ ओहि टाइममे कि सभटा के आगे के केश जे रहै से ढिबरी से जलिये जाइ छलये
हमरा हम हम खाली हमरेटा जलल रहे खूब जले नै हमरा ध्यान नहि ने देत आ महके ओतने जब जरि जायत ने तब सुनब तब पता चलै कि हमरा ही जल गेलै हमरा
हं आ लेकिन देखियौ ओहि टाइममे फिर भी पढ़ैमे कतेक मन लागल रहै छलैए या नहियो मन रहय छलै तऽ मम्मी की कहै छलथिन्ह कि हम रोटी बनबै छियौ तू सभ बैस कऽ पढ़ आ जकर गिनती रहल जकर पहाड़ा रहल तऽ कहै छलखिन कि चल तू जोर जोर से बोलके पढ़ सबटा जोर जोर के क के पढ़ै छलहु आ आइ काल्हिके बच्चाके कहबै कि तू रीडिंग कर तू पढ़ तऽ की करत मनेमे पढ़त
जोरसँ बाजबे नहि करत अहाँ केतनो मारि लियौ पीट लियौ बाजबे नहि करत आ से से की होइत छै कि ओ सभके बच्चाके जे उच्चारण करै छै से गलत पढ़ै छै फिर ओकर मनमे आं ओकर मन मे रहय छै डर कि हम जे बोलबै अं गलत भए जेतै तऽ हमरा मम्मी मारथिन या पप्पा मारथिन आ ओहि समयके हमसभ बच्चा जे छलहुँ कि देखियौ हिन्दीए पढ़य छलियै लेकिन एकदम शुद्ध जकाँ पढ़य छलहुँ आ जेकरा मे गलती होइत छलै कोनो कठिन शब्द आबय छलथिन्ह तऽ छलैया तऽ पापा या मम्मी बताबैत छलथिन कि देख एकरा एना बोलल जाइ छै
हँ सही बोललू हँ
तहन
अपन सबके तऽ बाते दुसरा रहे बदमाशीे दूसरा रहै बाते दूसरा रहै आब आजकलके बच्चा तऽ बाते नहि सुनैत छैय
किछ नइ तऽ आ जानै छियै सखी हमसभ की करै छलियै जे काँच के चूड़ी भेटै छलियये ओकरा फोड़ क आ आधा आधा कर लै छलियै आ ओकरा न दीया में गरम कऽ कऽ आ ओकरा मोड़ दै छलहुँ आ ओकरासँ सिकड़ी जेकाँ जे गेटमे नहि लागै छलैए सिकड़ी
हँ हँ हँ
ओहना हमसभ सिकरी बनबय छलियै ओकर बाद पेन के जेल अरे चूड़ी के आधा आधा फोड़ दै छलियै एकदम मे जे पतला वाला चूड़ी आबै छै काँच के
ओ
आ ओकरा कनिक बीच मे गरम कर लेलन्हु आ दुनू दिससँ किनारे स पकड़ क ओकरा मोड़ दय छल‌ऊं सटा दै छलियै तऽ उ सिकड़ी जे त बनय छलैया ठीक छै आ फिर दोसर के भी ओकरे मे घुसा के आ तखन ओहने गरम कर के आ मोड़ के जाय छिये आ लम्बा सा लड़ी बना दे छे आ कभी माला बनबै छलियै कभी किछ आ एकटा फुक्को बनाबै छलियै हमसभ लीड केँ जे खतम हो जाइ छलै लीड पेन वला तऽ ओकरा कनिक अरे ओकरा कनि गरम कऽ कऽ दियामे आगि पर आ ओकरा फूके छलियै तऽ अगर नीक से अहाँकेँ बनल नऽ तऽ ओ फूक का बनि जाइ छलियै तऽ जेना लीड के फूके ले छलियै हमसब तऽ उ बैलून जकाँ फूले आ फेर छोड़ दै छलहुँ तऽ ओ पिचैक जाय तऽ उसभ हमसभ खेलै छलियै लीडसँ बुझियौ
बड सुन्दर बात आब आब ई सब खेलतै बच्चा सब आजकल
नहि तऽ ओकरो पर हमसभ केँ मार पड़ै छलै य कियकि जानै छियै ओकरा लेल हमसभ की करै छलहुँ कि लीड केँ आगे केँ नोकी निकाल दै छलहुँ आ ओकरा फूक केँ ओकर पूरा स्यही गिरा दै छलियै कि हम सब केँ फुक्का बनाबे केँ छै बुझलहु आ तखन मम्मी केँ जे मार पड़ै छलै य कि नया नया पेन लाके तोरा दैय छियो हमसब केँ तऽ नइ मार पड़ै छले यऽ दीदी केँ खाली मार पड़ै छलै यऽ कियाकि ओइ बड़की छलै आ ओकरा पेन भेटै छलै लिखे लेल तऽ उ बेचारी अपना लिखे छलै आ उ बड सीधा आ हम जे दूटा बहिन रहियै से बड्ड बदमाश हम भी दुनू ई काज करै छलहु ओकर पेन चुपके से निकाल लै छलियै बैग सँ आ पूरा फूका आ स्याही आ फूक कऽ स्याही गिरा दै छलियै आ फेर ओकर नोकी लगा केँ आ फुक्का बना ले छलहुँ आ जखन हमर हँ आ जखन दीदी बेचारी खोजै छलै की हमर पेन कतय गेल तऽ ओकरा पते नहि छलै कि हँ ओ पेन कतय गेल हमसभ तऽ फुक्का बना लेलहुँ बुझलऊ आ भेद केना खुले छले जब हमलोग दुनू बहिन दुनूटा एकदम खूब लड़े छलहुँ कि हमर छै फुक्का तो हमर छै फुक्क तखन माय केँ जखन ई शोर पड़ै छलै कान मे तखन आबै छलखिन कि की भेलै तोसभ किया लड़ै छिही एतय शोर मचाबै छथिन छिय तू सभ तऽ हम हमसभ कहै छलियै कि हमर फुक्का छै तऽ हमर फुक्का छै तखन मम बड़की दीदी आबै छलखिन कि मम्मी हमर पेड़ नहि भेटै य हमर देखि नऽ कतऽ अ भुला गेलै तखन हम दुनू एक बहिन एक दोसर के मुँह ताकेँ छलहुँ कि मतलब आब तऽ हमसके चोरी पकड़ाय गेल हँ आ तब जे सखी नहि कहियो जे धम धम पीठ पे पड़ै छलै य की एकदम सोझ भे हमसब हो जाय छलियै आ एकटा केँ मार भे भेटे छले न तऽ दोसर आ एकटा केँ मार पड़े छलै बस दोसर तुरंत मार पड़े से पहिले कॉपी किताब ले बैस जाइ छलहु कि आब हम पढ़ै छी हमरा किछ नहि करीहँ बुझलहु
वाह सखी अहाँ तऽ गज गाजा कड सब करले रहिये नइ
तब हम तऽ आब कहियौ कि एहन जे माय बाप रहत तऽ बाल बच्चा केना सीधा भेतै अब जमानामे ह लेकिन ई सब गप बाल बच्चा सामने नहि कहै छी जेकहबै
मोन भढ़ जाए त बता सकत
अच्छा ठीक छै सखी तऽ बौआ सबके देखी के हमहूँ देखै छी कनिक बौआ उठल छै ओकरो हम देख लै छी ठीक छै फिर हम अहके करब हँ
ठीक छै